हेलो हेलो ह हेलो हेलो
हेलो
हलो
हँ यै
हेलो हँ गोर लागै छियैन
हँ सोहागवती रहू पूत्रवती रहू की हाल चाल यऽ
सभ
हेलो
ठीक हँ ठीक छनि त
हँ
हँ आवाज कटै छनि कहलिय ने क क
हालो हेलौ
हालो हँ बृन आवाज कटै छै कतऽ छथिन कतऽ छथिन
छत अछी
ओ छत पर छथिन नहि हम तऽ रूमेमे छियै
ओ घरेमे छियै
हँ एमहर पॉइंन
नहि पानि तऽ नहि पड़ैत छै किटू भगवति घर मे सांझ दै दही आ कहलहुँ की जे ओ जे अपन गाँं मे बाल गौविन्द ठाकुर मरल ये ओ अहाँके केओ लागत क
हँ हम मूसा लागतै हमर नानी आर कि हँ मम्मी नहि मम्मी के चचेरी बहिन जेनाकि आ हम आ ई भाइजी छथिन ने दोसर अपन ई भाजी
ह
मतलब कपीति के बेटी
हँ
ओके
ओ तोह सभ को नहुता पता नहि चाहियए
नहि माँसभ दिल्ली रहै छै तऽ नोता पोता नहि छै शायद मामासभ अयलैए ओहिओ दिन एयलै रहए जरबै लए बड़का मामासभ लेकिन हमरा सबके बारेमे पता नहि रहै तऽ एहिठाम नहि एयलै हमरपर का ममक देखलखिन य हेलो
ह नहि
हमर बड़ काम हमर नहि देख
ह
पूर झुल झुल बहुत भुर झुल झुल समझ बड़ काम आ मामी तऽ एखन अथिए छै जबोने छै मामी तऽ मामी तऽ हिनके सबके उमर के छनि आ लेकिन पैर एते फूलल छै एते फूलल छै सब काज करै सब काज करै मलेरिया तना हिनकर नुरन ओकर एते मुट छै हुनकर पैर फलेरिया स सभ इलाज कए कऽ थाकि गेलै नहि कोनो कोनो इलाज भेलै
हेलो
हँ हेलो हेलो टावर नहि पकड़ै छनि
हँ क ह कहलहुँ अपन ओकरा छोट छोटीके नहि देखलियैए अनिलादि
हँ नहि ओहिसँ डबल
पे फुल
सर्दी जे छै ने पैर फलेरिया वाला ओ त कुछो नहि छै ओहि से डबल पयर छै मतलब सोचय पड़े छै एक पयर उठैं मे आ तैयो सब काज करैत छै सोचय पड़ैत छै जे हम ई पएर कोना उठेबै तब सब ए टू जेड हमर मामा के बेटी बेटी के बियाह भेले रहे ए टू जेड सब काज वहे केलकै रहे
हेलो हेलो
हँ हेलो हँ हेलो हलो हेलो
हालो
हँ कि होय छनि ओतऽ टावर नहि पकड़ैय छनि की हँ कहलियनि टावर नहि पकड़ै छनि
देखियौ मेघ लागल मेघ लागल छै ने ओहि दुआरे टाबर कटि जाय छनि
ओ नहि पानि तऽ आयो ठाम पड़ैत छै पड़ि पानिओ एहिठाम पड़ै छै लेकिन पड़ि कऽ अथी भए जाय छै बंद भए जाइ छै
ओ धूप निकलि जाय
हँ
ह ह बाल बच्चा सब बढ़िआँ अछि न
हँ सब ठीक छनि
ओ बच्चा सभके स्कुल तऽ खुलि गेल हेत
नहि हँ बच्चा सबके स्कुल तऽ खुलि गेलै य आ लेकिन एखन जाय नै छै आब पानि थाला के दुआरे कीचड़ कीचड़ सगरे भय गेलै ये बस नही आबि रहल छै बससँ जाय छै ने तऽ बस नहि आबि रहल छै तऽ एखन घरेमे छै दू तीन दिनसँ एहि सब निक निकलै छै अण्डर पाससँ निकलै छै ने तऽ ओ अण्डर पासमे पानि भरि जाय छै
हँ
ओ बस नहि निकल सकै छै पैदल त जाय सकै छै लेकिन लेकिन बस नहि निकलै छै बस फसि जाय छै पानि भरि जाय छै बस में त बस रोकि दैय छै तऽ फेर कि नाम छियै एहि पार से पटरी के एहि पार से बच्चा सब के छोड़य पड़ै छै तऽ दिक्कत भए जाय छै तऽ ओतबा दिनके छुट्टी दए दै छै
पानि थालक टाइमपर जेनाकि सर्दीमे छुट्टी दै छै ने
हूँ
गामो गाड़ीके दिक्कत भए गेल हँ अहाँके सिलेण्डरके जे पैंतालिस दिन पर सिलेंडर दै छै
पैंतालिस दिन प दै छै
उम्हरो दैये पैंतालिस दिन पर
आ यो हँ पैंतालिस दिन पर दैय छै एते परेशान भए गेलियै न सिलेंडर से ओकर कोनो हिसाब नहि छै
लेकिन एहिठाम यए की जे एकटा एकटा भाइजीके नामसँ कनेक्शन यए एकटा माँके नामसँ कनेक्शन यए तऽ ओहि दुआरे दिक्कत नहि भए सकै छै त ओनो भी हमरा चलै छै पैंतालिस दिन चलै छै किएक तऽ चूल्हा इन्डक्शन राखने छियै न
नहि हमरा सबके तऽ चलि जाय छै पोने दू महीना करीब चलि जाय छै लेकिन कनिटा पप्पा चलि जायछथिन न तऽ कनि मनि मतलब दू चारि दिन घटि जाय छै कनिटा अथी भए जाइ छै न जे म हँ चूलहा छत पर एक दू मंजिल छै ने तऽ छत पर मतलब एकटा रूम चूलहा मे दय देलिये या चूल्हा पारि के ओहि में चूल्हा छोड़ि देलियै य आ कहियो अबित सबित बना लै छियै ओहिमे बना लै छी भए जाइ छै आ फेर ओना पहिले ई रहै जेबै सब गैस वैस वाला सबके फोन क‌ए दय रहियै न तऽ ओ दए जाय रहे आब कहलक जे बिना ओ टी पी के गैस नहि देबै जा तक ओ टी पी नहि दै छियै ता तक गैस नहि दैत छै गैस जब बुकिंग हेतै तखने ने ओ टी पी हेतै ताहि दुआरे परेशान भए जाय छियै
ओ
आओर सभ
जय ठाम हं हँं सब ठीक छै जैहिठाम हम सब रहै छियै ओहिठाम दै छै पैंतालिस दिन मे फेर बलमगढ़ आ कि नाम छियै उम्हर फरीदाबाद ई ए एतय सगरे पच्चीस दिन पर दै छै
अच्छा तब तऽ ओकरा सबकेँ नीक छै
हमरे हँ हमरे सबके दै छै पैंतालिस रहै तऽ हमरा फरीदे बादके कनेक्शन लेकिन जै ठाम आब रहै छियै तऽ ओहिठाम के ने कनेक्शन करबय पड़तै ओहिठाम से ट्रानंसफर करा लेलियै रहे एहिठाम पैंतालिस दिन तऽ छै बहुत दिक्कत भए जाय छै
हँ की कहब ओ गाँवमे नहि यऽ ओ पिन्टू चाचाके घर देखलियै यऽ पिन्कू चाचाजी यऽ
हँ
अपनेसभके उड़ीसा पट्टीके दियाद नहि यए ललन बउआ सभकेँ दियाद अपना दुआरे लंगे घर छै बुझियो न से पहिने तऽ एम्हर ओम्हर होय रहै हुनका ओसभ नहि रहै छै तऽ उड़ीसामे रहै छै जे हुनका घरमे ताला तोड़िकऽ आ जतेक हुनकर रहै बरतन बासन सब सभचीज किचनके छज्जीपर राखने रहै सभचीज चोरा लेलकै बुझबै पिंकु चाअयलै ने बहुत चोरी होय छै
हँ पहिले तऽ शहरे मे चोरी होय रहै आब तऽ गांवो मे चोरी हुए लागलै
हूँ पिंकु चा एलै ने त एल एलखिन चाचा के कहै लए जे भैया हौ से देखक एना एना हमर सब चीज लए लेलक रै तोहरऽ बाउंड्री छौ ग्रिलो मे ताला छौ बरंडो पर चारो कात ग्रिल लागल छौ कहलकै सगरे के बाउंड्री फाइन गेलो आ सगरे के ताला तोड़ि कऽ सभ बर्तन बासन चोरा लेलक चाचा कहलखिन हम ई करबो हमसभ अपन घर दुआर मे हय छियै हम कतेक लोक
हँ नहि ई ई काज तऽ ओकरे भए सकै छै जे मतलब देखलकै या दारू बाज गजे बाज सबके भए सकै छै आर ओना कोना कक ककरो एतेक हिम्मत नहि छै दारू बाजे सब एहन
छत परे चहरि के आ छत पर चलि जाय छै छत पर बैस के ओकरा छत पर नसा करे जाय छै सबटा तऽ ओ नसेरी सब के सब चीज देखल छै
अबी। ई देखथून जे। खिड़की छै, खिड़की छै, कनि दूरमे खिड़की छै, खिड़कीक पार दे। फेर छज्जीपर पेर दे, खिड़कीके छज्जीपर दे कऽ फेर। छत, छतके छज्जी छै, आ छतके छज्जीसँ फेर छतपर कूदि कऽ। नीचा चलि गेल हेतै हुनका अथीपर तऽ के बहुत दिमाग छै हमु तो जा। सेतऽ हमर छै दू-मंजिला, लेकिन बहुत सेफ्टीसँ आबै-जाइ पड़ै छै। आब अबरी कहै छथिन, मउ-मउ गेलखिन या गाँव, हमहुँ सभ सोचै। जाने छियै, मोशरामनी। छै, हमर बहिनके मम्मियो तऽ बहिनके ओहियो नहि जा सकबै।
हूँ।
मम्मी होइतियै तऽ कनिटा अथी भऽ जेतियै।
हूँ।
बहुत दिक्कत-परेशानी छै।
ठीक ह पर।
हँ।
काल्हि सोम छै, देखियौ, सवेरे-सकाल पूजा-पाठ करबै। तकर बाद एखन खेतमे रोप-डोप चलै छै, तऽ जोन रहतै की-की रहतै। ओ तऽ भोर पता चलतै।
हँ।
हँ, आइयो एखन रहै दूटा जन तऽ। कहलखिन, शुरू दिन छियै तऽ बड़ि भात बना कऽ दियौ, जनसभके जलखै। तऽ बड़ी-भात, भिण्डीके भुजिया देलियै।
जोनो सभ बड़ी-भात।
बाप गाँवमे बड़। जोन सभ बड़ मोन बढ़ल, गाम सभमे फरमाइश चलै छै, ताहि पर ढ़ाइ सय टका चलै छै रोज। बुझलियै, ताहि पर भगवान एहन।
हैं
करै छै जे नहि पानि पड़बै छै, नहि ओ सभ। मेहर उगबारी।
नहि, एहिठाम तऽ ई अहिना राजमिस स्त्री सभके काज छै तऽ सात सय टका लै छै, खाना-पीना किछु नहि। आठ घंटा करतै, पाँच बजे हाथ धो-पैर धो कऽ। टाका दऽ हाथमे।
हँ। तैँ गाँवके अथी छोट जाति सभ ने चलि जाइ छै, चम्भासभ। सभठाम बेसी टाका दै छै, हँ।
हूँ। हँ, तैँ सभ एहि समयमे। धन रोपनी ई सभ चलि जेतै, चम्भा सभ खूब धान।